हलो। हलो हेलो हँ, ठीक छी?
ओ
हेलो आवाज नय आबैयैऽ हेलो हेलो
हेलो
हँ हेलो
बाजू।
हँ हेलो-
की करै छी?
हेलो, बैसल छी। नाश्ता बनै छै।
की करै छियै? हेलो हेलो हेलो